हेलो
हेलो हेलो
हेलो हेलो
हेलो
हँ बोलिए
आ हमर आवाज जाइ है
आ उस टाइम सँ ना आरहले है अपन के आवाज
मे बोलियौ अपने कहाँ सँ होलियै
आँ हम बेगूसराय छलै आ टास्क पूरा होइ गेल बोललि ये कि हम टास्क पूरा करि रहिै ने हमर ने एक सए उनचास नहि मम्मी आते एक सए उनचास नै मम्मी अते है टास्क होै गेल रहै जबकि हम केितना छब्बीस पच्चीस ग लोकोके फोन कयले हो सूइन लेलिया
तब अपने बारे मे बताइए
हम हम्मर नाम उमिशा भेल
अपने के आवाज जाइ हइ ने
हँ जाऽ
तऽ अपने की करै छियै
आब किछु नहि करै छियै तैयारी करै रियै कम्पीटिशनके
अच्छा ह्म अपब अपनेसँ हमर बात होलै हँ ने पहिले हेलो